अरे पाच गो से बात करेके लेल एगो टास्क पूरा भेलै पाँच गो से बात कर जकर जेकर कार्य एप्प ओय पर जुड़ल छै एके गो सँ बात भेलै देखीहिं न
पकैर क देब सुनहिं ने तोरा आ चारि पाँच गो मे सँ घर त चारि गो बचलो आओर
हँ चारि गो सँ आर बात करैके हँ दस दस मिनट बात करैके छै वैसे ग्रुप परमे तऽ छै ने पर हम चिन्है त नहि पाँच गो कैसे बच एक बार पांच लिख खोल क देखीहिं न एक पूरा होइ गेलै एक बार पांच लिखल छै तोरासँ बात भेलै हं
हमरामे एक बाय पाँच नहि लिखल छै हमरामे जीरो बाय पाँच लिखल छै
हमरामे एक बाय पांच लिखल छै तू केरो कॉल कभी तब हेतै शायद मैन समझली दस तुरन्त हमरासे बतिआ ले देखी लिखाय हेतै हँ
दादी आरसँ बात होइ छौ ने हमरा क्वेश्चन आंसर भी लिख एले
अच्छा
हेलो दादी आरसँ बात होइ छौ ने
जे रह नीक केआ आ बौआ के भेज दै खातिर